गोर लैगय
खुश रहूॅं ब‌उआ की हाल समाचार
बढ़िआँ ये सब ठीके ठाक यै अहाँ सुनाउ
ठीक छैय, अपन कहियौ।
ह हमरो ठीक यै, की करै छलौं?
किछ नै करै छलौं हैंऽ, बैसल छलौं हैंऽ।
बैसल छलौं हैंऽ? खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै बहिन?
भऽ गेल खेनाइ पिनाइ।
आच्छा, ओ बहिन हमर धिया पुता के अहाँके हाथक ओ केरा के बॉड़ी के सब्जी बड नीक लागै छै तरकारी। अहाँ केना क केड़ा के बॉड़ी बनबै छियै?
हम बनबै छीयै ओहिना केराके उबाइल लैय छियै
नैय काॅंचे केड़ा के?
हँ काँचे केरा के उबाइल कऽ, अहिना काँचे लगले खोँइचा लगले के
अच्छा सौंसे कुकरे मे धऽ दैय छियै कि
अ हँ, नैय कूकर में धऽ कऽ अहाँके उसैन दै छियै।
उसैन दै छियै एनाहिते बिन नून-तून के?
नै नून नैय दै छियै, कनि हरैद खसा सा देलौं, जे किआ तऽ केरा-केरा कार-कारी भऽ जाइ छै ने?
अच्छा।
त तैऽ दुआनि क कनि हरैद खसा देबै। आ-अ, हँ उसनऽ में।
अच्छा।
कनी चैर दाना नूनो धऽ देबै।
कनि नुनो धऽ देबै।
हँ आ ओकरा सीटी माईर देबै, एकटा सीटी मारत त ओहिमे केरा अहाँके नीक क चटनी भऽ जाइ छै।
अच्छा एकेटा सिटी में भऽ जे ते, कुकरे में उवाइल लेब की? अच्छा। फेरो ओकरा सबटा के सोइह‌ लिया।
केरा के सबटा के छी-ओइ में छोइ-सोइह कऽ आ बेसन जे अइ छ ने? ओ बेस-बेसन के दऽ कऽ नीक कऽ फेन लिअ।
अच्छा केरा सने?
आ केरा के सं-खारे केरा के अहाँके गु-अथी गुलठी नैय बनऽए।
आ, बरहियां।
त ओकरा फेन कऽ कनि हींग दऽ दियौ, कनि जीर धऽ दियौ। सबटा दऽ कऽ फेन दियौ।
अच्छा।
तै के बाद में अहाँके ओकरा खोंइट लिअ।
बढ़ियां स तहन खोंइट दियौ, ओनाहिते जेना रु-जेना बे-अथी बोडी़ के खोंटै छी।
हँ ओहिना बॉड़ीये हँ बॉडी़ए जेना, ओकरा की करब जखन तेल खूब गरम भऽ जैत ने तखन देबै, तहन अहाँ बॉड़ी खोंइट देबै।
आ जेनाहि बॉड़ी के साइज दैय छियै तेनाहिते देबै ना ओय
हँ बॉड़िये जेना, हँ बॉड़िये जेना साइज देबै। आ जेना कि ब-बॉड़ी के जे छ छै ने? ई बॉड़ी जे बनबै छियै अगबे अहाँके चा-अथी दै-बला, बादामक दाइल बला के
हँ।
तऽ ओ की करब, तऽ ओई में की करै छै लोक पहिने बेसन अहाँ के नैय दै छै। आ एयमे जे अइछ से पहिले अहाँके ग हँ घाइट ताइट निक क घोइर कऽ बरका लियऽ
अच्छा सभटा संगे- संगे धऽ दियौ बुझियौ न। जेना मसल्ला हरैद दीदी खाली पहिने ओकरा नून उतारा काल मे पड़ते एं।
हँ नून नय नूनो ओयमे धऽ देबै बड़कहे वलामे धऽ देबै।
अच्छा तहन सभ किछ संगे-संगे धऽ दियै।
हँ जखन भऽ गेल ने तऽ जहाँ खोउलऽ लागल अहाँके तहन अहाँकेँ बऽड़ी खसा दियौ एक फूल अहाँकेँ होइये त आमील दऽ दियौ नै त एक फूल अहाँके नै हैत त अहाँ आ आम द दियौ।
बहिन।
जीरसँ जीर हींग तेजपात हँ।
अच्छा अहाँ त बड़ सुन्दर कहलौं हेँ देख बय हमहु बना क केहन बनै छैय आर अपने कहियो झाजी गेला अ झा झाजी काज राज पर।
हँ गेलखिन रोटी खाय लए आयल छलैथ हे रोटी खा कऽ ओहो गेल हँ रोटी खा कऽ त गेलैथ आब एके बेर एता वएह रातिमे।
दिनचर्या एनाहिते होइ छैय मौगी मेहर त कनि घरमे बैसियो गेली लेकिन पुरु पातके पुरुख पातके त घर गृहस्थी सबटा ओहे
पुरुख सभ कतऽ पुरुख सभके त एक मिनटके अहाँके रहै नै छैन फुरसत।
तैं ने हुनके सब पर घर गृहस्थी छैय ओहे सब केना रुक
कोना रहथिन कोना रुकथिन किया त ओहिपर त छै दू टा धियापुता त्ता के गुजारा होइ छैय हमसभ थोड़े कतौ जाइ छी करे धरैत।
नय की करबै बहिन अपना आ अपनेसभ घरमे छी त अपनासभके वेहे भानस भात त अंगना घर ओहे सबसे अपना सबके फुर्सत नै अय।
बुझु ओहिना करैत- करैत दिन बीत जाइए।
आ पूरुख पातके त दस ठमा चिन्ता भार सब किछ आ हम अहाँ घरमे रहै छी तहन त एते लहछै बजै छी त हुनका
आ पुरुख सभ त तयमे एतेक रौदा बाहर अइ जे पुछु नै लगै छैय जेना अहाँके गर्मीसँ प्राण जाय छैय।
बहिन एहन किया हाल भऽ गेल छैय केना समय बीततै एहन
एखन बौआ गाम-गाम अहाँके दुनियाँके पइन होइए। आ यएह देखियौ इम्हर कतौ एक बूद पइन नै होइये बौआ।
तैयो एय बेर सुनै छियै अकाले वला सभटा अथी भेल यै। पूरा वातावरण सबटा तेहने।
ओ फेर ओ
फेर हँ। किया त बाबूजीके फोन केने छलियैन हेँ भोरमे त बाबूजी कहे छलैथ हे बौआ त एकछार होइया आ फेर से कह कही रौद उगइयै बुझियौ ने नौ बजे में बाबूजीके फोन केने छलियै तहन एहेन चण्ठ सनके रौद छलैए चणडाल जेना।
तैं ने तहन की करतै बुझियौ गृहस्थ आदमी त बौआ मरबे करतै।
करतै आ
नाय हेतै तऽ कतय सँ हेतै
आ दुर्गा पूजा लए बहुत सुन्दर छागर लेलखिन हे क्ये तऽ ओ सब दुर्गा पूजा
लऽ लेलखिन
लऽ लेलखिन क्ये तऽ दुर्गा पूजा लऽ छागर ई सब जे छथिन से आमे मास मे लऽ लै छथिन हँ आमे मासे मे चार पाँच महीना पहिले लऽ लय छथिन अच्छ छ कर हँ बड सुन्दर छागर बड सुंदर छागर देखा देलत हे फोन पर से बड़ सुन्दर देख कऽ मोन खुश भऽ छागर के छागार हां दुर्गा जी के छागर क्याक अपना सबके तऽ दुर्गा पूजा मे छागर पड़ैया ने
हँ हँ हमरो स हमरो कबुला अछ अहाँके हिनका आपन अपने कबुला कने छियान जे बड मोन खराब भऽ गेल रहिन तऽ हे दुर्गा जी नीक भऽ जेता तऽ गाम आब तऽ छागर देब तऽ हम अपने जायब दुर्गा पूजा मे तऽ छागर देबयन
जगदम्बा मैया अपना सब के बड जागरण छथिन ओ दुर्गा पूजा मे देखैय छियै। चेयर महिना रहि गेलायन हेँ दुर्गा पूजा के दुर्गा मैया के आबय के
गेलए चारि महीना बीतेत देरी हेतै
उत्साह देखियौ ने दुर्गा पूजा के बहिन खोंइछ। हँ अष्टमी दिन खोंइछ भरै छी अन्हु की बहिन
हँ हमहूँ सभ भरैय छी अष्टमी नवमी के भराइ छै ने
लगैय छै बहिन
हँ हमहूं सभ सेह हम सभ तऽ नवमी हमरा सासुर मे तऽ नवमी ए के भरल जाइ छै सब नवमी ए के भरै छै।
हमर सभ के तऽ भौजियो सब नवमी यो के भरे छलखिन हेँ।
ह आ नाहिरा मे आ नाहिरा मे हमरा अष्टमी ए दिन सँ खोयछ सब भरा लगैत छै।
ताहिना आ अपना सब के नाहिरा मे जे बहिन ये हमरा सब के नहीरा मे से हमरो सभ के नहीरा पहिले माँ सभ छागर दैत छलखिन हेँ नवमी दिना तऽ ओ सभ हुनकर सभ के पुतहु नवमी दिन भरै छलखिन हेँ
ह जकरा जाहि दिन होइत छै भराय छै।
हँ आब हमर छोटकी भौजी अहाँ के अष्टमीे ये दिन सँ भरे छथिन तऽ हमर छोटकी भोजी हँ हँ तऽ हुनका सभ के मोन मर्जी छयन अष्टमि ओ भरि लैय छथिन नवमी ओ भरि लैत छथिन
होइत छै बहुत गोटाय के अपन भागवती पभागवती के जेहन खोइछ भरथिन तेहन भगवती खोइछ भरने रहथिन
अ्
ओहिना कहै छियन भगवती के बौआ
शङंगार लििया
छाहिए
नारियल लिआ चुन्नी लिआ
सेह कहे छियन भगवती के अहाँ जहिना अहाँ के खोयाच हम भरे छी तहिना हमरो हमरो सब के खोयच भरने रहव माईया रहै छियनि तऽ उएह भगवती उबारबो करै छथि
हँ जग जननी उएह छथिन हँ हँ नहि बड सुन्दर छै दुर्गा पूजाके बड उत्साह रहैया बहिन क्य तऽ हम तऽ नओ दिन सहितो छी आ हम तऽ व्रतो करै छी छी न उपास
हम नहि करैत छी हम एकेठटा अहाँके करैत छी अष्टमी दिनका करै
त झाजी तऽ करै छ
ओ हँ अपने करैत छथि
अपने कहै छथि तऽ कोनो नहि दुनू प्राणीमे से एको गो टा केलहुँ तऽ बहुत भेललै की
हमर बड़की बेटी भेलो नहि रहै ताहिसँ पहिलेसँ करैत छथिन हमर लगभग हँ हमर बड़की बेटी जे भेलै ओहि के बीजसँ करै छथिन आर आब कहै छियनि जे छोड़ि दियनि गोर लागि लियअ तऽ कहै छथिन जे नहि जात काल त मात
नहि बहिन बड नीक लगै छै जे सहबै सहबै जे बहिन एक दिन बुझायत दोसरो दिन बुझायत आ तेसर दिनसँ पताये नहि लागत जे उपासो केने छी
ह नहि बुझााय छै आ कोन दऽ के बीत जाय छै ने साँझ दियौ बा ती दियऔ साँझ ओरियाउ ओहिमे बीत जाय छै
सब गोटा के गाँवमे लोको सब आयल ये साँझ ले से जाय छै दीप लेसे ले जाय छै।
सब अहाँके बाटो बा हमरा सबके पहिले रहे। समय मे तऽ जेना हमर बहिन सब अबै ने दुर्गा पूजा मे तऽ हमसभ रस्ता मे बाट तकियए
देखिी
जे कखन एते बहिन सब जे सभह के बहिन आबि गेले ते हमरो बहिन आयत त हमसब चौक पर जा जा कऽ गाम मे चौक छै ता पर जा जा कऽ देख देखऽ जाइया जे अबैया कि ने हमर बहिन सब अबैया आ जहााँ आबे हमर बहिन सब तऽ रिक्शा लागल दौड़ल अबियै
आ हमर सबके माँ कहथिन जे बेर हमसभ नहि जाइये तीनू बहिनी तऽ हमर माँ कहथिन जे बौआ सभक बेटी अबैया सभक बेटी बेटियो बिया हमरा घर मे ने बेटियो बय ने पुतोहुे आबैया आ माँ र
लगै छै आ सुन लागे लगै छै ने नहि जाइ बेटी पुतोह तऽ सुन लगै छै।
आब तऽ जाय ला जाइ छी लेकिन आब माइये नहि रहै छथि आब दू साल गेला मइये के भऽ गेलनि अमाय
एहि ने तऽ मायए लोकके तऽ छए लोकके रास्ता तकैत रहैत छै माय जे हमर बेटी
आह आहा हा आब कतऽ बहिन आब कतऽ घर दुआर मे सब सुख भेटैया नहिरा जाइ छी लेकिन माँ ले तऽ जे जगह खाली यए से तऽ खाली यहिहे अखन
कि जे माय कतहु से आबि नहि जाय माय कतहु से आबि नहि जाय से होइत हैत
ज रह बरंडा पर, ते हेत ए बाटे ते माँ अबे छै, किया ते जै- जै बाटे अबे छलियै, ओम्हर नजर चलि जायत, एतयसँ हमर माँ अबै छलखिन हेँ। एतऽ से हमर माँ जाय छलखिन हे, एहि कुर्सी पर हमर माँ बैसे छलखिन है, आ अखनो बहिन हम, माँ वला चप्पल, भायजी पहिरै छलखिनँ है, भौजी पहिरे छलखिने है। कल पर जाय ले, लेकिन हम सब के मना करे छलिये, ई हमर माँ वाला चप्पल य, इ चप्पल नहि पहिरै जाइ -जाउ, ई चप्पल, ई चप्पलसँ हम बुझबै हमर माँ छथिन हे।
हँ, यादगार रहै छै।
हँ, लेकिन एहन भेलै, जे अपने आँखि बंद कऽ देलखिन, चलि गेलखिन।
माए पद बौआ बड़ पैघ चीज छै, बौआ माए पद की हेतै, एकटा पूजा होइत छै, तिहार होइत छै, उपास होइत छै।
जाइ छी नहरा, त हुनका ले आगम जे अबैया, जे आहट अबैया से, हमहीं सब बुझै छी। तऽ छाती चीर कऽ नहि देखायब, छाती चीर कऽ नहि देखा सकै कहै छी बहिन, लेकिन नैहरा मे माय -बाप बड्ड जरूरी रहै छै। भय -भाउज दुःख नहि दै छथिन, लेकिन माय -बापके जगहो केओ नहि लऽ सकैत छथि।
नहि -नहि माय बापके किओ नहि लऽ सकैए। माय- बाप के जगह जेत छै, ततऽ रहबे
हँ। एकेटा जेना लागे छथिन, माँ के गेला से, जेना लागे छै कि, जेना आधा दुनिये चलि गेल होइ, आधा दुनिया में पूरा सब छै।
जे छै बौआ, मायए बाप से छै, आ कि भाये से छै, माय के बाप के बाद, भाय भाये जे छै, से जेठ भाय रहत, आ बुझ बाला त
ओ तऽ बुझियौ बहिन! एइछ तै मे नसीब वाली छी, जे भाय भौज बड नीक भेटल छथि। हय, हँ, भाय भौज बड नीक भेटल छथि। तै नैहरा के सुख बुझै छी बहिन! नहि तऽ नैहरा माय- बाप के गेला के बाद, केहने नहिरा होइया से अहाँ
छै ये, छै ये, कि माय बिना माय के नैहरा
ते ने, लेकिन भगवान दया से, भाय भाउज बड नीक भेटल। छथि, जे माय बापके अपना, अपन जगह तऽ नहिए लऽ सकैत छथि।
गे बौआ, आबिहें यदि भाइयो भौज पर आबिहें। तऽ गंगा, गंगा अथि बाल गिर के चलि गेलखिन, बैज के नहि गेलखिन। लेकिन आयब तऽ, दुख दिया, सुख दिया, भाय भाउज!